हँ कहियौ
ठीक छै
कतय छियै एखन
काम पर छी
ओ काम पर कतय यौ
औरंगाबाद
औरंगाबाद मे अच्छा औरंगाबाद जाय ले जे छै
जी
अपना ओहिजनसँ कथी बस से जाइ छी कि ट्रेन से
अपना ओहिजन सँ पटना एयली बस से आ बस से फेर गया आबै छी ट्रेनसे आ फेर गयासँ जे छै ट्रेनसे औरंगाबाद
ओ तऽ तीन गो स्टोपेज होइ छै
जी तीन गो स्टोपेज
तीन गो टिशन ने एगो बस के टिशन
हँ
आ तब रेलके गया टीशन
जी
आ गयासँ औरंगाबादके टीशन
अच्छा जी
ओ तऽ बस तऽ पटना अथी दरभंगामे पकड़ैत हेबै
नहि सकरीसे बस पकड़ि लै छी जी जी मिलै छै
पटनाके
हँ सकरीये मे मिल जाइ छै
अच्छा अहाँ तऽ दरभंगा जिलामे छियै ने
हँ छियै दरभंगे जिलामे सकरीमे हमरासभके बस पकड़े छियै ने सकरीए दऽ के न आबै छियै
तऽ सकरी जे छै से अहाँके मधुबनीमे छै ने कि दरभंगेमे
सकरी पड़ैत छै मधुबनिएमे
अच्छा
पहिले छलै मतलब आधा सकरी पड़ै छै मधुबनीमे आधा पड़ि जाइ छै दरभंगामे दरभंगा ग्रामीणमे आधा मधुबनीमे पड़ि जाइ छै
तऽ हम विधानसभा नहि पुछलौं जिला
जिला मधुबनिएमे अहाँके पड़ैत छै सकरी
आ सकरी दर मधुबनीये जिला मे छै
पार करै छै ओकर बाद फेर दरभंगा
अच्छा सकरीसे निकलै छियै तऽ दरभंगा
जी आ सकरीसँ पहिले कन्हौली आर जे छै ओसभ दरभंगा मे पड़ैत छै
ओ कन्हौली तऽ जे छै नेहराके बाद छै ने
नहि नेहरावला रूट तऽ अलग भऽ गेल एगो रूट छै ओ नेहरावला जे सकड़ी है एगो सकड़ी छै चीनी मिलतर से जे रूट निकलले हन उ कन्हौली बेटा होइत हमरा गाम आबै छै हरदाहा शिवराम होइत वएह लारि बाँध निकलि जाइ छै
ओ अच्छा ई कनि बताउ
जे
जे चीनी मिल सकरीसँ पूर्व छैय कि पश्चिम?
सकरी जे मार्केट छैय जा सकरी स्टेशन जे छैय स्टेशन के बगल मतलब स्टे स्टेशन के बगले मे पश्चिम साइड से।
छै चीनी मिल। आ मार्केट तऽ भऽ गेल अहाँके उत्तर साइडमे।
अ त स्टेशनसँ उत्तर।
हँ स्टेशनसँ उत्तर भऽ गेलै मार्केट और पच्छिम साइडमे अहाँके लास्ट मतलब पच्छिम साइडमे भऽ गेलै चीनी मिल।
अच्छा
जी
ह तऽ स्टेशनसँ कतेक दूरी हेतै चीनी मिलके?
चीनी मिल एकदम सटले छैय मतलब कि पाँच सौ मीटर।
ओ तऽ हमरा बुझा दैअ जे ओ चीनी मिल जे छैय से ओ रेले पटरियेके जे छैय से किनारमे छैय।
हँ एकदम किनार मे मतलब चीनी मिल पटरीयेके एकदम किनार में छैय ओ गुमटी जे छैय चीनी मिलतर वहै एकदम सटले छैय, माल सप्ला हँ उ जे छैय अहाँके पहिले ऊ अथी ट ट्रेनो से न गन्ना जाइ छलै।
हँ हँ
एहि दुआरे एकदम सटले छैय।
ओ उखियार ट्रेनोसँ आबै छैय।
जी जी जी ह
आब अपना जन त उखियारके खेतिये बन्द भऽ गेलै।
उखियार के खेति किसानके बहुत नुकसान छैय अभियो उखियारमे जे छैय धान गहूमसँ अहाँके ज्यादा बेनिफिट छैय।
मेन बात हय जे एत पेट भरैके समस्या ठाढ़ भऽ गेलै।
जी
खेतसब बाँटि बाँटिकऽ कट्ठा कुट्ठीमे चलि एलय।
ए
तऽ स्वाभाविके छैय किसानके जे छैय से खेती बदलऽ पड़तै।
जी
आब ई देखियौ ने जे तीन फसल जे होइ छैय।
हँ
तऽ उखियारमे एके फसल होइ छैय।
जी
पाइ तऽ दै छैय।
पाइ दै छैय हँ।
तीनू फसल के बराबर के पाइ दै छैय। मेहनतो कम छैय।
जी
तऽ एक बेर रोपि देलकै
हूँ
आ तइके बाद एक बेर उपछिया तुपछिया आर कहीँ करय पड़लै तऽ कऽ देलकै आ साल भरि देखऽ नइ पड़ै छै खाली ओगरवाही करऽ पड़ै छै
जी
आ मधुबनी जे छै
हँ
हेलो मधुबनी जे छै से सकरी सँ उत्तर
हँ उत्तर मे छै
पछिम छै
हँ उत्तर आ पछमे गबै छै
अच्छा मधुबनी तऽ पहिले शायद दरभंगे जिला मे रहै
जी
हू आ अथी बेनीपट्टी कोने पड़ै छै
बेनीपट्टी अहाँके उ की कहै छै मधुबनी से जे छै ने पूरा साइड मे भऽ गेलय
ओ सौराष्ट्र तऽ बेनिएपट्टीमे छै ने
हँ सौराठ सौराठ बेनिएपट्टी मे छै
ओतय मिथिला अभियानी जे छै
जी
आनन्द झा जी के घर छै
हँ अहाँसभ तऽ मिलल छलियै आनन्द झा जी से
हँ मिलल रहियए
जी
ह आ ई जे गायक विजयेन्दर जादव जी यऽ
जी जी जी
हुनकर घर कतय छै से मालूम यऽ
नहि हुनकर घर कें नहि पता
ओ लोहा चौक पर हुनकर ऑफिस छै कतहु
अच्छा
लोहा चौक मधुबनी सँ कम्हर छै से नहि जानि
मधुबनी तरफ हमहुूँ जादा नहि घुमल छी
मेन बात छै अपना आरके जिला भऽ जाइ छै दरभंगा
दरभ्ंगा हँ
तऽ जे भी ऑफिसियल वर्क छै सब दरभंगे मे होइ छै
जी
आ थाना कतय पड़ि जाइया बहेरा आ ब्लॉको बहेरे हायत
ब्लॉक बेनीपुर
ह बेनीपुर तैयो ब्लॉक आर मे आबे मे बहुते आहाँर के टाइम लगैत हयत यो
जी जी ब
ह बहुत दूर पड़ै छै बुझियौ ने जे नेहरा सँ धरौरा आबय लए जे मार टामे एक डेढ़ घंटा दू घंटाके टाइम लगै छै
जी
टेम्पू सँ तऽ मिल जुला कऽ बोहरिए प्रखण्ड जे छै से घुमा फिरा कऽ ठीक छै
जी
ऊ नेहरा तऽ शायद मधुबनियो आ दरभंगा दुनूमे छै
नहरा नेहरा दरभंगा
साफ कऽ
हँ बुरा नै लगल
ओ बहे एतै बहे बेनिएपुर प्रखण्डमे
जी बेनीपुर छै
ह अच्छा इ विधायक नहि रहे सुनील चौधरी
जी जी जी सुनील चौधरी हँ सुनील चौधरी के घर त मिथिल मे छै
हँ शायद हुनकर घर नेहरे रहै रोड पर छियै की
हँ हँ रोड पर एलिये
ओ अच्छा ठीक छै तऽ रखै छी एतेक जानकारी लेल बहुत बहुत धन्यवाद
ठीक छै
ठीक